हँ बोलू
कथी सब करै छै खाना पीना भऽ गेलौव
हँ भऽ गेले खाना पीना
ओ एखन साँझ वाला नाश्ता भेल साँझ वाला जलखाय भेलो कि नय
भइर दिन खाइते रहैयै हँ भऽ गेलेय
कि नय
ही ही हँ भऽ गेलै
ओ कथि साब
दिन लियावला नय हे न
नय एहिमे अहिना बात होइ छै
काने मे सटा क बात करऽवला छै ई
हँ हँ आ ओकरा बेसी दूरो नहि करऽके छै नहि तऽ फेर ओ रिकॉर्डो नहि भऽ पेतै।
जे जे बात करै छी सेसभ रिकॉर्डो होइ छै की
हँ ओ रिकॉर्ड भऽ कऽ तहन जे छै से सबमिट होइ छै ऊपर।
अ अ
हँ तैय। दुआरे एहिपर जे छै से। त मिथिलाक व्यञ्जन मिथिलाक वेशभूषा खान पान पाबनि तिहार। तीज त्यौहार इएह सब चीज सब बेसी रिलेटेड चीज सब बात करय के छै। आ। ताकि जे है से मिथिला ई मैथिली के लेल ए आई टोल्स छै अभी ए आइ।
ई ई चालू किएक भेलै या
ई चालू एहि लऽ कऽ भेलैए कि सभ भाषामे तऽ मशीन जे छै से ट्रेन्ड छै। जेना मानि लिअ ई एप छै तऽ ई एऐप हिन्दी आओर इंग्लिशमे तऽ ट्रेंड छै मुदा मै मैथिलीमे जहन एहिके स्पीकर ऑन करतै तऽ मैथिलीमे उ नै बाजि सकै छै। तऽ मशीन की कऽ रहल छै एखन। अपन सब जे बजे छै ओही चीज के ओ एक्सेंट के रूप मे उच्चारण। के रूप मे एक्सेप्ट क रहल छ छै अभी अपना अन्दर सेव कऽ रहल छै।
सेव कऽ कऽ उहो ओहो अपन इंगलिश भाषाके हिन्दी मतलब मैथिली। थि भाषा के बनेतै नै।
बनेतै जेना कोनो आदमी ऑप्शन मे मारतै मैथिली तऽ ओकरा जे छै से मैथ मैथिलीएमे लिखल चलि एतै आ उ चीज ओहिना बजतै जेना अपनासभ आपसमे बातचीत करै छियै। हँ किएक तऽ गूगल प कोनो कोनो चीज एहन शब्द छै जेकरा अहाँ इंग्लिशसँ हिंन्दीमे ट्रांसलेट करबै। तऽ ओ ओहि हिसाबसँ उच्चारण नहि करैत छै जाहि हिसाबसँ अपनासभ हिंन्दी मे करै छियै।
नय
हँ तऽ एहि दुआरे जे छै से ई ए आइ जे छै से ई अ ऐ सीख रहल छै एखन ट्रेंड भऽ रहल छै।
ए इ टेलेनड
हँ
हँ
से बात छै
तब आओर सब बताउ यूट्यूब पर आइ काल्हि जे छै। लोग सब फेसबुक पर यूट्यूब पर इंस्टा पर अपन अपन आई डी बनावे छै।
हँ।
ओहिके माध्यम से कते आदमी जे छै से चूँकि जेकर जेकर पेज। मअ मोनेटाइज भऽ गेल या यूट्यूब चैनल मोनिटाइज भऽ गेल तऽ ओकरा सब के किछ जे छै से आमदनी सेहो होबऽ लगै छै
ह माबा ओतऽ किछ के नहि भाय के झूलल रह बेटीा
हँ है। हँ हँ।
तऽ ओहिी चलते जे छै से हम तऽ। हम तऽ पटना जाक सब किछ सीख एलो केना वीडियो रिकॉर्ड होय छै ठीकसँ कोनाकऽ जे छै से वीडियो कैमराके एगल सेट कयल जाइ छै फेर वीडियो केना अपलोड कायल जाइ छै जे वीडियो केना एडिटिंग कायल जाइ छै वीडियो केना एडिटिंग कयल जाइ छै आ तहन फेर ओकरा कोन हिसाब डालबै फेसबुक पर या यूट्यूब तऽ ओ जादा से जादा जे छै से भ्यूज जेतै ओहिप जदा से जादा
चुपना कते तू हसे छै आ अखन तऽ जादा ओ जे चललेया नाया वला ऐप सब जाहिमे बाइज सकै छैय मिथिला मे बाज के डाइल सकैत छैय सेहो एऐप सब निकललै या ने
हाँ हाँ हाँ तऽ ओ सब चीज बुझियौ अह हिसाबसँ सॉफ्टवेयर बनल छैय सभ चीज चेल अयतै सभ चीज चेल अयतै हाँ हाँ हम तऽ केटा ए आइ से गोलगप्पा वला वीडियो सब बनेनेयो छियै
हमरा मैथिलीमे बनबयक ऐछ
मैथिलीमे जे छैय से डालबै प्रम्प तऽ चइल अयतै ओहपर मैथली ओहोमे चइल अयतै
हाँ तऽ मैथिलिएमे डाल डाल कऽ बना बना के डालती है यूट्यूब चैनल चाहे फेसबुक पे इन्स्टाग्राम पे
चैनल बनवा लेलेलकै हमरा सँ एगो खुशबू म्यूजिकल वर्ल्ड आ एगो मिथिलाके आ अपन ग्राम मिथिलाके आङ्गन
तऽ बनेलक तऽ ओ चालू छैय हुनकर
हाँ ओकरा पर तऽ सब्सक्राइबरो भऽ गेल छैय लगभग दू हजार
हँ
लेकिन चूकि नय एखन चूँकि ओ शॉर्ट्स वीडियो डालै छैय तऽ शॉर्ट्स वीडियोमे भ पाइ तखने अबैत छैय जहन एक करोड़ भीयूज भऽ जाइ छैय टोटल टेन मिलियन व्यूज होेबाक चाही
हाँ हाँ
तहने जे छैय से ओहिपर मोनिटाइज होइ छैय तहन पैसा एनाइ चालू होइ छैय
देखली आय एगो अपसब मतलब बजै छलै मिथिलाक के छड़े मे मैथिली मे बजै छलै किछ किछ मतलब ससुराल ने जाउ अपन ससुराल मतलब नैहर नय जाउ ससुराल में रहू ए किछ किछ बजै छलैया तऽ देखलियै यए
अच्छा
नैहर ससुराल या बाहर के किछ या आँ
केकरा चैनल पर
मि मैथिलीए के कोनो चैनल छलै नाम छलै मैथिलीसँ किछु नाम से खोलनेे छै नय इंस्टाग्राम पर देखलियै
ओ
ओहो मे ए आई से बनबय लगलैए मैथिलीमे
हँ हँ तऽ बनाबयवला तऽ बनेबे करै छै
बैठना त उड़ीस-उड़ीस जा देखखि
तहन
हँ हँ
बौआ अहाँके बड हैंस रहल अछि
हू बहुत हेस रहल छै छोटका के कनबै छै छोड़ दही ने छोटका बौआ के छलै बोखार आ गेल
ओ हो हो
दवाइ देलियै आराम भेलै रातिमे छले आबि गेल तऽ सुबहमे दवाइ देलियै फेर दुपहर मे छले चलि आयल तऽ फेर दवाइ देले आराम भेले या तऽ सुतले या आब ओकरा ई हरान कऽ उठबै छै
नहि नहि हुनका सुताउ ठीक से
हँ आउ आ बेठो हँ हमरा गोदी मे बैठु ह इंस्टग्राम पर चले बरने ने
इंस्ट इंस्टा इंस्टा पर जे छै से बेसी पाइ नहि अबै छै बेसी पाइ अबै छै यूट्यूबपर आ फेसबुकपर ओना सबसे सबसे जादा सबसे जादा तऽ इजी छै यूट्यूब
यूट्यूबपर जादा अबै छै या फेसबुकपर
यूट्यूब पर फेसबुक पर व्यूज बहुते अलग अलग टाइप के वीडियो पर बहुते बहुते बहुते भ्युज जाइ छै तहने पैसा बनै छै
चलि एलै आब आब त स्पीकर ने भऽ गेलै वीडियओ के चालू केलियै तऽ
कोन वीडियोके चालू केलियै तऽ
हे इंस्टाग्राम जे चालू केलियै ने
हँ
तऽ एयलै या आवाज जादा आयल छलै फिर कम भऽ गेलै
हँ तऽ ओ फेर कमे भऽ जेतै उ इंस्टाग्राम चूकि अथी छै ने तऽ इंस्टाग्राम जहन खुलल हेतै तहन स्पीकर होते बढ़ि गेल फेर ओ नॉर्मल भऽ गेल छै
ओ फेर कम भऽ गेलै आब
अच्छा अपना सबके गाँव घरमे जे कोनो एखन हम इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहि छी हम इंस्टाग्राम नहि देख सकै छी
हँ तऽ हम भेजलियै से देखियौ ने एहि अथी पर स्क्रीन शॉट मार कऽ भेजलियै व्हाट्सएप पर आँ
ओ दोसर चीज जे करऽ लगबै आ कहुँ स्क्रीन कटि जेतै तहन
नहि कटैत छै कहाँ कटै हम केलियै तऽ कहाँ कटलैया
नहि नहि रिसीभरमे नहि छै ने हमरा बलामे कहुँ कटि गेलै तहन
अ ठीक छै बादे मे देख लेब
कोनो बात नहि ई कॉल जे छै से दू तीन मिनटके बाद कटि जेतै तहन कॉल केलक कॉल कटि जेतै तहन उ जे छै से उ चेक कऽ हम देख लेबै
फेरसँ दोबारासँ कॉल कऽ बतिया लेब
हँ सेहो भऽ जेतै
आब जखन बात करैय के हाएत त आहाँ के त आहि प करब हमरा सँ इधर सँ त अखन लाइग नै रहल छै एखन लगतै तऽ हम एहि सँ करब।
हँ हँ हँ
हँ
अहूँ कोनो दोसर कोनो व्यक्तिसब जे अहाँके जान पहचानवाला हुए ओहन कोनो बैसारीवाला जे जे शुद्ध मैथिलीमे बाजि सकै छै आ नै छै तऽ अहाँके उम्हर नै एम्हरे के कोनो जान पहचान वाला व्यक्ति की चुकी मोबाइले प तऽ गप करऽ के छै हँ तऽ जह एम्हर के कोनो जान पहचान वला ओहन व्यक्ति हुवए तऽ हुनका सब जे छै से पहिले ओ कार्य एऐप इन्स। ट्रल करवा क आ प्रोफ़ाइल कंपलीट करबा क अहा उनका स गप क सके छी।
ठीक छै माँओे के कऽ दियौ फिर। चालू
कथी चालू कऽ दियै तहन अहा अहाँ अपन खुद के। अथी करबैई ने देखबैइ नै।
आ ए तऽ यानि कि माँ वला नम्बर सँ हम प्रोफाइल एक्टिव कऽ लैबेई ने।
हँ हँ कऽ सकैत छी
हँ तऽ कऽ सकैत छी ने तऽ माँ सँ बात करय के रहतै तऽ एहि सँ करबैइ
हँ- हँ- हँ एकदम तऽ कोनो निजी बात नहि ओहिपर करय के रहैत छै जे हँ
हँ ओ बुझलियै निजी बात नहि करऽ के छै यानि कि। जे प्रोसेस रहतै ओहि प्रोसेस के मात्र पूरा करबै।
हँ - हँ - बस - बस - बस।
हँ अ अ निजी बात करथ काली खेलउ कि
हा हा हा
हूं हू
ह
कियाक त रिकोर्डिन होइत रहैए छै नै निजी बात तऽ न बतिया सकै छै हम्म ह
तब
कॉल इन प्रोसेसिंग। बता रहल छै इहे रिकॉर्डिंग भऽ रहल छै ने।
हँ - हँ - हँ रिकॉर्डिंग भऽ रहल छै ओ।
आ हमरा मे भए रहल छै कि आहाँ मे।
इ एपे पर रिकोडिन भ रहल छैए ए एप। त के माध्यम स जहन इ कॉल कइट जैते ने त हम सममीट जे करबैइ। तऽ ऊपर चलि जेतेए उ रिकॉर्डिंग
जे बाजव अपना दुनू गोटे बात जे केने छीय से
हँ।
ठिक छै पढू न आहाँ पढू ग जाऊ त।
बौआ के एकटा कॉपी लिड दए दियौ पेंसिल दए दियौ पढ़तै अपन।
हँ कहलियै पढू ग जाऊ जा त बेटी हमु पढ़ै छीय मोबाईल पर हले पढ़ू
ह त म्यूजिक व्यूजिक गीत उत सब सिखने छी जहन लिपसिंगो करे छै आइ काल्हि लोग फेसबुक तेसबुक सब पर
ह हुम्म ए करे छैय हमर जब अपन भुवाईस आवाज सुनै छीय तऽ हमरे नय अच्छा लगैया
त हम छोड़ि नय करै छियै गयली ग कऽ फेर सुनली ने तऽ हमरा अपने आवाज नय ठीक लगैत रहे
ने केलक नय करै छि
तहन आम के सीजन छैय आम खेलहुँ कि नय
नय हमरा तऽ नय खाायके अछि।
अच्छा बौआ सबके देलियै कि नय
बौआ सब खयलकै
आम तरबूज तरकोन लीची
तरबूज नय तरबूज त एक दिन लायल रहथिन